हेलो
हाँ कहियौ कि हाल समाचार छै।
ठीक छै अहाँके
भ हमरो ठीक छै, भऽ गेलै खाना पीना।
नहि अखन नै भेलैया। बैन गेल छै लेकिन हाँ।
कि करै छेल‌ऊ।
नहि-नहि कथु, फोने चलबै छलहुँ हैं।
अच्छा हमहुँ अभीए खाना बने खाना बनबै छेलु हैं।
ओ बैन गेल।
हाँ बैन गेलै, अभी जस्ट बनेलियाँ
नहा लेलियै।
नाहि अभी नहि नेहेलियै आब जैब अहाँ कहियौ।
तै हमूँहु नहि नहेलू हैं, हमहु नहैब आब।
अँच्छा सवेरे नहा लै छियै।
ओ
ह अहाँ कि करै छियै अहाँ सवेरे नहा लै छियै
तऽ नहाइब लेब सबेरे नहाइ छियै
अँच्छा हमरो आरके कतऽ सँ हेतै सबेरे अभी जस्ट खाना बना कऽ रखबे केलिये
औ
हँ बौआ के मालिश-वालिश केलियै फेर कहलियै जे
ओ अ ओ जे बौआ छलै से चलि गेल इसकूल।
हँ एगो तऽ गैल आठे बजे
ओ
हुं खाना कथी सब बनेलियै
छै भात दाइल सब्जी आर पापड़
अच्छा नीके खाना यै
ह अहाँके
हमर बनलैयै दाइल भात करैला के भरुआ रोटी
अच्छा
हँ ओर ओहे कथी कहै छै ओ इ अल्लू वाला जे चिप्स छ ओहि सबके भुजि देलियै हँ बौआ एतै इसकूल सऽ तऽ खेतै अपन ओ नहि खाइ छै ने करैला ताहि दुआरे।
अच्छा
हँ आबिते-आबिते नाटके करते सीधा।
घुम नै जाए छियै काली मंदिर सब
हँ हँ जाइत छियै हैया सावन एतै तऽ हैया सावन मे फेर जेबैय। अहाँ सब जाइ छी हुं करै छियै दूगो उपास अहुूँ सब करैत हेैब।
हँ हँ करै छी।
अच्छा
हमहु एकेटा नहि तऽ दुटा करै छी
अच्छा हमू दुएटा करै छी
ओ
पहिले तऽ पाँचु करैत छेलौ आब ओ बौआसब भऽ गेल छै तऽ नहि करै छियै पाँचो।
हँ हँ
हँ सबकुछ देख कऽ चलऽ पड़ै छै एक तऽ एनाहिते भरि दिन भूकैत रहू ह कहियौ ओर सब माँसब ठीक यए न। अच्छा गर्मी ओम्हरो येऽ
बहुते गर्मी छैए
हँ गर्मी तऽ एम्हरो येऽ पर की करू तब हवा हया चलि रहल छै
हँ पंखा आ लाइटे पर तऽ छै नहि तऽ एते रौद मे कतौ निकाइल निकलबै तऽ पूरा जराइए देतै कते रौद छै से।
हँ रौद तऽ बड्ड छै आ जे बच्चा ओर आब इसकूल बन्द कऽ देतै तऽ ठीक रहितै, जे पहिले बन्द कऽ देलका आब
हम पहिले हँ पहिले तऽ कहाँ छलै ओते गर्मी।
नहि हुं हुं आ तब नहि बन्द केलकै आब बन्द कऽ देलकै।
ह आब अखन थोड़ी बन्द हैत हँ आब ओ तऽ आब थोड़ी
उहुं उहुं कहियौ और सब तऽ
हां और सब ठीके छैय, आब तऽ दुर्गो पूजा वाला सब आबै वला ऐय दुर्गा पुजा छैय, दिवाली मे सब हां तऽ छैेये की
दुर्गो उपास करैय छियै।
नै नै हम दुर्गों उपास नहि करै छियै।
अच्छा अच्छा
हां फेर अथी सब हेतै, चौरचन सब अहुं के होइया की
हां हां हमरो सबके होइ छै कि चौरचन छैठ
घड़ी
दिवाली हां हां इहो घड़ियों
अच्छा
हां हां हां हां गाँव गेलू। हां फेर जेबै आइ आइ साँझिमे चलि जेबै गाँव हां आइ जेबै नै सु दू दिन छुट्टी रहतै नै काल्हि परसू
ओ
तऽ अहाँ गाँव ते लए जेबै कनि बौआ और सभ भेँट करथिन तहि दुआरे
ओहि जान तैय
बात छैय, अपने गाड़ी छै तऽ जाय ओहिमे की दिक्कत छै, चलू
हां सेहो बात छै, कते ये से अहाँके गाँव
हूॅं, एतय कतोका छैय। ई बिषर यो गेलिये य ई कथी कहै छै बिषरियो गेलियै मुरलिखा
अच्छा
हां गामो के नाम बिसरि जाइ छियै।
कनि क अलगर होइ छै, ने तऽ बिसरा जाइ छैय।
हूॅं, आ अथी अपन गाम भऽ गेल मुरलिक्खा और अपन अथी भऽ गेल हमर कथी कहै छै, हिनकर घर सासुर भऽ गेल एतऽ दरभंगा आ रहैय छी मधुबनी मे
तऽ कथी कहै छै, घुम गेलहुँ की नैय मिथिला हाट सब तऽ घुमि लेलक
हां मिथिला हाट सब तऽ गेलु जब खुलल जे छले शुरू-शुरू मे
हां हां।
तबै गेल छलौ
अच्छा हां नीक छैय।
के बोआ छलै तबे
अच्छा नीक लगे छै, राति कऽ घूमऽ में कनी बेसी नीक लगे छै।
हां राइते क गेल छलियै, बड्ड नीक लागै छलै। आ सबसे नीक ओतयऽ ओ छैय, कथी कहैत छै भनसाघर
हां हां भनसाघर आ बोट हां बोट सब छैय, खाना भेटत भनसाघर ओतय
शुरू-शुरूमे सबके टिकट छलै दने, हां सबके ई टिकट अहाँ सब गेलु की नै
हां हम गेल छलू हे।
अच्छा हँ-हँ राजे नगर अथि नौल्खा मंन्दिर,
हँ।
अहाँ श्यमा मंन्दिर गेल छियै। आँय हेलो।
हेलो।
हँ श्याना मा मन्दिंर गेल छियै।
आवाज नै आबैया।
हँ आबै छै कहियौ ना।
ह त की सब करबे आब त फेर एखन नहा सुोना क त सुतबे।
हँ-हँ-हँ-हँ एहै कामे छै।
मॉल तॉल ने जाइ छि आइ मधुबनी त मलो छै बहुते सिटी कार सब,
त बड मॉल छै। भी टू भी मार्ट। सिटी कार्ट, सिटी लाइफ त की त की बजार इंडिया बहुत मॉल छैय।
करै‌‌ छीये अहाँ।
आँय।
अभी त कुछो न करै छीय, अभिये कनि हँ काम
गोसाला चौक पर रहै छी अयै।
हँ- हँ -हँ ओते-ओते।
अच्छा।
अभिये कनि काम आओरसँ फ्री भेलहें त सोचलहुँ कनि फोन क दै छियै। कनि अहाँसँ हाल समाचार पुइछ लियै।
कथी कें तैयारी करै छीयै अहाँ।
टीचर के।
ओं।
हँ देखियौ भ जेतै त ठीके छैन नय त फेर, कोनो बाते नै छै, हँ अगाँ ओना तो बड़ अथी छै लोक के, झनझट अभी नय हेतैय ओहैमें ठीक छै।
हँ छोट छै ना बौआ सब।
हँ अभी घरमें पाँच मिनट टाइम मिलबे नै करै छै बैठे के।
हँ।
आब फटाफटा मेँ नहेबे सोनेबे कपड़ा लत्ता धो-धा करबेय।
हँ सेए हेतै करत त,
हँ। तब पाँच मिनट सुतबै कि तआइ तक फेर ओहौं बौआ आइब जेतैय।
सेए भ जाइ छै।
हँ बड़ दिक्कत, अहाँ की के तैयारी कैर रहल छियै।
ग्रेजुएशन क रहल छी एखन।
अच्छा। कोन सब्जेक्ट या।
हमर बोटनी ओनर्श सै।
अच्छा- अच्छा।
हां आर के कॉलेज नै या मधुबनी मे ओतय से हां ओते से करै छी।
अच्छा चलु बढ़ियाँ हय, मोन लगा कऽ पढु खाली और कथी कहु।
हां साएह तऽ करैके छै, पढ़ाई बिना आब कतो थोड़े होय छै।
नै-नै पढ़ाई बिना कतो गुजारे नै होय छै।
हुं, पढ़ल-लिखल छिये तखने पुछबो करत कियो नै तऽ
नै तऽ अन्ना नै पूछै छै, इ तऽ सही बात कहलियै। पढ़ बिना पढ़ल-लिखल के लोक बुरबक के बना दै छै, हां। हमु देखु ने कनि अल्लू काट कऽ रखलियै, कहलियै कनि अल्लू के भुजिया बनेबै।
अच्छा अहाँ फेर भुजियौ बनेबै।
हां उ करैला नै खेतै तै दुआरे त अल्लू के भुजिया रहतै तऽ अपन दाएल, भात, अल्लू के भुजिया ओ तिलौरी खा लेतै।
हां-हां करेला बड नीक नै कथी तीत लगैत रहै छै नै कनि।
हां-हां।
उम्हर साग-ताग सब बनबै छी कि नै भेटैया कि नै।
हां साग तऽ बड रहे छै इमहर, बिकाइयो लऽ आएल।
हुं।
माएर साग हां आ गामो गमौत से अपन आएब ते रहल, कोय नै कोय आबते रहैत रहै छै बेसी काल।
अच्छा।
हम साग तऽ बड खाय छी, हमरा बड़ नीक लगैया साग।
हां हमरो बड नीक लगैया।
हां साग खा-खा के त केश बचलै नै तऽ उहो पूरा केश झैड़ जैते।
साएह तऽ कते केस झड़ै छै एखन।
हां बड केश झरै छै, हमरा तऽ होय छलाए सिर्फ हमरे झरै छै।
नै-नै बहुते सबके, सबके साथ इहाए छै सिचुएशन। जैड़े से झड़ै छै, जैड़े से सीधा।
कनि ई होय छै नै इम्हर आ उम्हर नै त ओ जैड़े के से पूरा गिरऽ लगै छै।
तऽ ओकर तऽ उपचार नै छै।
नै आ जे दिन बाल धो लियौ तै दिन तऽ देखै मे जे लाग त बस पूरा उखैरे गेल।
साएह त बड़ झनझट भ गेल।
हां आब ई जेकरा कहै छै जे मतलब बाल टूटे छै कनि कुनू तरीका ब ता दियौ घरेलू नुस्खा सब उहाए कहै छै हमरा अपने टूटै अय अहीं बता दियौ।
अ साएह होय छै, ओय सबसे किछ हेबो नै करै छै, अपने मोन से हैत तऽ हैत नै तऽ
हां लगा मौसम के लऽ कऽ की ई मौसम मे एना तऽ हर बारी टूटबे करै छै।
से तऽ टूटबे करत फेर ठीक भ जाय छै अपने, ओ ते किछ लगेबै त से और खराबीये करै छै।
नै-नै हम त खाली नारियल के तेल लगबै छी आ केस ओना एते अच्छा या, बस खाली टूटै बड या।
हां साएह ते छै, टूटै ते सबके छै, हमर टूटै छै।
हूॅं आ बड़का के जब टूटा लागत ने तऽ नै नीक लागत जना।
साएह त हां झाड़ू जकाॅं, हां झाड़ू जकाॅं। आ हमरो बड़केे केस छै तऽ टूटत तऽ नइ नीक लगै छै।
हँ तइलै क कखनो भी खोपा रहय छी कऽ के रखने
हमरो हमेशा बेसी मोन खिसिएत त हैत कि कट कटबाए लिअ
हँ हँ हँ
फेर मायो लाइग जाइये आ एते टाके केस केना कटा लिय
हँ ई बात तऽ छै हमहूँ वएह दुआरे नइ कटाबै छि हट
कटबै मे टाइम नइ लगै छै बढ़ब में बड टाइम लगै छै। हॅं सबके शौख होइत रहै छै बड़का केस लय
हूॅं एहिपर स बौआ भी ए ऊ ए ऊ ए ऊ करै तैं पर और टूटै हय
हं हं सेहो बात छै घीचैत तीरैत हेतै बच्चा सबके त
हू हू हू आब देखियौ की होइ छै। कहियौ आओर सब तऽ खेत खेहार जाइ छी कि नइ
नइ छै ओना खेत खेहार लेकिन फेर ककरो बटाइ दऽ दै छै ने से दऽ देने छथिन तऽ
अच्छा अच्छा हमरो सबके वएह छै बटाइ दऽ दै छै।
घुम लय चइल जाइ छियै कहियो मुन भेल त देख लय नीक लगैत रहइ छै हँ ठण्डा ठण्डा ठंडा हवा आबैत रहै छै साँझ के
हूँ ताजा ताजा अहाँके
हँ बड नीक लग बौआ सबके फोटोओ बड़ सुन्दर आबैत रहै छै।
हँ हँ हँ फोटो के तऽ हमरो बड शौख यऽ
हॅं तऽ चइल जाइ छियै कहियो क घूम लय
हूॅं हमहूँसब जतऽ रहै छियै तऽ घरके पीछा मे केरा के गाछ छै। से हावा खिड़की खोलि दै छियै लाइट नहियो रहै छै तऽ हवा बड अबै छै।
हँ से तऽ भए जाय छै गाछ सब स ए-एत हावा एखन हवाके सीजन छै न पइनके पइन नइ होइ छै लेकिन हवा तऽ बहै छै
अच्छा आ मेघ जेना छै लागल आइ तऽ हमरा लगाइय वर्षा हेबे करत देखियौ
मेघ तऽ काइलो लागल छलए